हेलो हँ आवाज जाय य न
हँ हँ आबै छै
हू की हाल चाल
हँ ई फोन पर तऽ बलजोड़ियएके हाल चाल सब पुछू एकदम
हाँ
किछु नहि होइ छलै एखने पूजा केलियैया आर एखन स तू पिलियै य कहलियै ने आब खाना कनि लेट से खााय छियै बौआकेँ खुआ लेलहुँ ओकर बाद
ह
तखन हम अथी छलियै नहायत तहायैत हेबै किछु काज करैत हेबै तऽ नहि देखलियै
ह
अहाँ की करै छलो ह
हम उएहे पैढितेहे छलहुँ हेँ
अहाँ तऽ पढ़िते छलहुँ हेँ एखन की पढ़ैत छै सिटेटे पर बेसी ध्यान छै किछु आओर
सिटेट के नहि ध्यान दै छियै अखन तऽ फिलहाल ओना सोम दिन परि क्षा इहै फर्स्ट ईयरके
तऽ बी एड वाला पढ़ै छियै
हँ उहे सिटेट के एखन नहि ध्यान दैछिये छियै सीटेट के एक सप्ताह पहिलेहो ध्यान देबै ने तऽ भऽ जेतै ह ओना ओहो टाइममे जे एन छलेया ने तऽ हम ओते ध्यान नहि देने छलियै या एक तो रोजाना कॉलेज जाय छलियै या से आ ओहि टाइम मे हम घर मे केऽ ओहि टाइममे हमर छोटकी चाचीके बेसी मोनो खराब छलनि हेँ तऽ घरमे कनी काजो सभ बेसी छलैए एकटा अपने ठंडा मास छलैया जनवरी तऽ ओते हम नहि ध्यान हँ तऽ ओते हम नहि ये ध्यान तखन हँ ई मदद भेल छै एन सी ई आर टी सीटेट मे पूछै छै ने मतलब एस एसटी के जे छै साठि नम्बर के तऽ ओ एन सी आर टी एम पहिले पढ़ चुकल छलहु हे तें एहि मे हमर बढ़िया मरो आयल ई जे साठि मार्क्स य जे होइ छै एस एस टी तऽ उएह बात छै जे मूल चीज उएह हम पहिने पढ़ि लेने छलहुँ तऽ बस उएह प्रैक्टिस के छलियै उहा टेस्ट बुक्स प्रै्टिस
क्लास टाइम में पढ़ने रहियै वएह पढ़ाई आ बीच मे जमिके पढ़ि लेने रहियै फेर से रिपीट
नहि नहि हम पहिले ओनाहे पढ़ि लेने छलियै यए कि एन सी आर टी काज देबे करतै मतलब जाबे हम बी एड मे एडमिशनो नहि केने छल मतलब दू हजार चौबीसे मे शायद हम पढ़ि लेने छलियै य सिक्स सेवन एट क एन सी आर टी एस एसटी कियेकि हमरा पता छलए हमरा पता छलए जे हमरा स देबाक अछि जकरा मतलब नहि पहिलेसँ पता रहैत छै तकरा ने हमर तऽ पता छलै हय एक बि ए ड करी के आ सीटेट
वन एट के हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्रफी नओ टा बुक के पढ़नाइयो कनि कठिन छै
नहि नहि तऽ अहाँ यूट्यूबपर सीधे सर्च कऽ लिअ ने आरामसँ भऽ जायत यूट्यूब पर आराम से सर्च लि नहि यदि कि पूरा किताब पढ़ि सके छी त अहाँ की कहे छियै उएह सीधे सर्च क के ओकर एमसीकयू सीेटेट ओकर प्रै्टिस क लिय मने यूट्यूबे पर जे मास्टर मने कहि रहल छी उएहे के मने सुनि लियअ
हँ लेकिन इएह छै ने सर सोशल साइंसके तऽ कनि डीपली सुनय पड़ैत छै ने बात‌ ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आन्सर केलासँ तऽ नहि हेतै
हँ आ ई आन एग्जाम जे काम ओहो में एककड़ नहि छैय आन एग्जाम मे एक लाइन वन लाइनर छैय एहिमे वन लाइनर तऽ छैय नहि जे मने कि त आब अपन नहि रहतै उएहे मारि पेतै।
पैग रहे क्वस्चन लगै छैय आन्सर स पैघ रहै।
तऽ हमरा एहिमे जे एम आ एहिमे हमरा एकतीस नम्बर आयल छलए एस एस टी मे चालीसमे एक स बीस तऽ बाकी पेडागोजी होय छै त चालीस मे एकतीस जा पर की हम आसान आसान गलती कऽ देलियै कॉपी पर लिखने रहियै लेकिन ओत जाकऽ गलती कऽ देलियै। तऽ मने छत्तीस सैंतीस आबि जाइतै लेकिन काटि कुट क तैयो एकतीस एलय।
कोनो क्लास नहि लेने रहियै अहाँ?
नहि नहि हम सीटेट ला तऽ किछु खर्चा बर्चा केबे नहि केलियै सीटेट ला। किछ नहि खर्चा बरचा बस ओएह फॉर्मके ख हँ हँ बस उएहे अपने हे जहे पढ़े छी भ गेले म उएहे जहे हमर फॉर्म भराइ के जे खर्चा बरचा से डीपी‌ मे बे नहि तऽ ओ हमरा अपने हे दिमाग लागि जाइत छलै बस टेक्स्ट बुक पर टेस्ट दै छलियै से दोसर हम क्लासमे ओतेक नहि पढ़ैत छलियै मतलब जे सरोसभ कहला ने तऽ भरि दिन जे उएह सब माथा में गुड़ियाइत रहे छलै किछु होइ छैय जे सुनला होसे आहाँके हैत दोसर जे अपनेहे माथा काज करऽ लगै छैय जे एना क केऽ बच्चा के पढ़ेबै तऽ एना मतलब ओ अपनेहे भऽ गेल। तहि ले हम नहि सि डी पी ले ककरो एहन कहबै जे की उहै मासटर के उहै मैडम के नहि अपने हमर प्रैक्टिस के अथी य भऽ गेलै त एहन हम कोनो सीटेट ल एहन कोनो मास्टर के
नहि तऽ सीटेट ले तऽ हमहुँ पिछला बेर क्लास नहि लेने रहियै ओनाहीए बस यू टूब से पढ़ने रहिय त हमरा तऽ टाइमे मैनेजमेंट के धोखा भ गेल। एहि बेर क्लास लेलियै या लेकिन क्लास लैए कऽ की फायदा पढ़िते नहि छियै कखनो।
छैय ने मतलब अपना मानिके छिय ध्यान से य पढ़ी तऽ आब आइ काल्हि यूट्यूबो पर एहन मने फ्री कन्टेंट छैय बशर्ते छैय अहाँ
ह त जकरे क्लाास मानि लिय लेने छियै जेना की हिमानंशी पढ़ाबै छैय कि सचिन पढ़ाबै छैय तऽ ओ सब तऽ क्लासो तऽ करेबे करय छैय।
हँ यूट्यूबो पर। आ कोनो भी मास्टर यूट्यूब पर नीके कन्टेंट देतय। कियकि ओकरा यूट्यूबो सब भ ओहि हिसाबेन भिव जे तय सबक्राइबर बढ़तै न तऽ य कोनो नीके चीज देतै तऽ बशर्ते छैय जे विद्यार्थी
कर पढैत रहियै।
किताब हम ओना मोन अपने पढ़ने छलहु ह प्रैक्टिस लाग ह सन्नी सर अड्डा के देखबय। सन्नी सर एस एस टी सीटेड के करबय छथिन हँ टिचर अड्डा हँ। ओ एकदम एन सी आरटी के एकदमन ल एकदम पूरा एकदम लाइनों लाइन जेते छैय सबटा के सीटेट बेस्ड क्वेश्चन बनेने छैय। सन्नी सर। एस एस टी ल मे ओ बहुत बढ़िया छैय। एकदम जेहन सीटेट पूछैय छैय तेहन टाइपके ओकर बनैय छैय बाँकी एस एस टीए छैय तऽ बाइ एस एस टीओमे होइत छैय जे ऑनलाइनर। लेकिन ई आन इजाम जका नहि रहय छैय। नहि लोक कहैत छैय जे एक बेेर मोन मतलब पढ़ि लियै तऽ एके बेर अहाँके सभटा एकग्जामके भऽ जायत लेकिन आन एकग्जामसँ सिटेट अलग छैय।
सीटेट के एकटा पैटर्न अलग छैय जकरा मुँहे सुनलियै य तऽ ओ एकेटा कहइ छैय जे कॉन्सेप्ट बुझि गेलियै तऽ ओहिसँ नीक किछु नहि छैय आ नहि बुझलियै तऽ ओहिसँ खराब किछु नहि छैय समझ आधारित छैय।
हँ उएह छै
आ समाजो आधारित मे ने समाजो आधारित मे ने पहिले वने लाइनर क्वेेश्चन पूछऐ लेकिन आब एकरा ततेक लेंदी डीपली घुसा दै छै मतलब पहिले की होइ जे तीन टा नेगेटिव दै
ए -तु को नहि मारि सकै छी यए तूक को न मारि सकै छै नहि मारि सकै छी हँ तूको नहि मारि सकै छिय आनमे होइ छै ने ऑनलाइन आर अहाँ तुक्का मारबै ने एहिमे अहाँ की तुक्का मारबै
किछु नहि अदरसजीन मे तऽ अदरसजीवला के सोचहे मे समझय मे दिक्कत भऽ जाइ छै
तूको नहि मारि सकै छी तऽ बस उएह मेन छै जे जे मने किताब मतलब पढ़ने हेतै किताब सब बुझने हेतै सिक्स सेवन एट के तऽ ओकरा लेल बल्ले बल्ले छै आ मान कऽ जे हम चाहे इम्हरे आमहर के कह त ओहिमे मे न छै किताब की आखिर पूछे तऽ छ है किताबसँ लाइन बाय लाइन
हँ तऽ सोसले साइंस बुझु किताब सब पूछे छै सी डी पी अहाँके पेडेगोजी मे पूरा आबि गेल आर की कहे छै हिन्दी सब में गद्दे पद आबै छै आ बद ई भाषा शिक्षण सब फेर पेडेगोजी मे द देय छै
हँ हँ तऽ मेन उहै पेडगोजी मने राखैत छैै कि नब्बे मार्कसके अहाँके पेडोगोजी हो जाइ छै सी डी पी मतलब पूरा मिल कऽ
दुनू चीज छै अगर अहाँके दुनू कमाण्ड हो गेल तऽ बढ़िआँ
हँ ओ तऽ छैहे नब्बे मतलब बेसी लेकिन मायने राखे छै पैडागोजी नबे होइ छै ने डेढ़ सएमे नबे सीध पेडोगोजी
न
आवाज नहि आबैया हँ आब आब एखन जे बझलहुँ हेँ से एखन आयल हँ हँ आब आबैया
हँ इएह छै जे य तऽ अगर अगर अहाँ एस एसटी कमांड कऽ लिय तऽ साठ नम्बर पर हयैत या नहि तऽ सीडी पी कमांड कऽ लिय त‌ नब्बे हैत लेकिन इ‌ छै ने जे मतलब सीडी ओ पी मे कतब डपली बुझि जाइ छै त किछु क्वेशस्चन बहुत पचल होइ छै
ह हम ने कहू तऽ हम हँ तऽ हम ने मतलब सी डी पी के मतलब अपना जे टस्ट बुक पर जे मने टस्ट दै छलिय तऽ अमे हम जनरल एकैस नंबर छब्बीस नम्बर चौबीस नम्बर पच्चीस नम्बर आबि जाइ छले जाहि पर कि हम सी डी पी केने होइया प्याजे कोहलबर्ग को तऽ ठण्ड में ई सब हम विज्ञान के कानों पढ़बे नहि केलियै य हँ ई सब के ककरो हम एते पेचीदा डीपली पढ़बे नहि केलियै या कियकि आब ओहन आधारित एकदम सीधे सीधी पूछतेहे नहि छै जे पियाजे कैकटा सिद्धान्त देने छै तऽ चारि टा चारू सिद्धान्त के अन्तर्गत कोन कते अवस्था मानैत छैथ आ हँ तऽ आब माइन कऽ हम हँ हँ के ऐठम ओ मतलब आब पहिले वला बात नहि रहले कि सीधे मनोवैज्ञानिक की मानने छै की कहने छै
तहन तऽ चारू मनोवैज्ञानिक के पढ़ि लेतै तऽ सीधा भऽ जेतै कोलवर्ग के नैतिक अनैतिक भऽ जेतै हावड़ गार्डनर के बुद्धि लब्धि दऽ दियौ वैगोतकी के आंहा सामाजिक संस दऽ दियऔ आर प्याजे के संज्ञानात्मक विकास दऽ दियौ लेकिन से तऽ नहि पूछत
नहि तऽ आब पहिलेवला छलैया तऽ आब वैज्ञानिक के पूछतेहे नहि छै
लेकिन ओकरे सबके बात के घुमा क पूछै छियै बात तऽ ओकरे रहै छै ई
हँ सिधा मुँहे नहि कहत उल्टा मुँहे पूछत
हँ उल्टा मुहे बुझै छै
उल्टा मुहे पूछत तऽ पहिले वाल बात आब नइ छै
सबस तऽ हम कखनो कखनो के कहबै न ई जे बाय गोस्ट की के हर हमेशा दै छै पैड मचान मतलब वह अंग्रेजी मे एक्ये फोल्डिंग मतलब सहयोगात्मक शिक्षा जे देने छै ने समूह मे बैस क तऽ हम की कहलियै तऽ हम की कहलियै जे सीटेट मे जे समुहे मे बैस क परीक्षा देबअ दैतेै सहयोग करअ देते तइ काल काहाँ सहयोग करअ देय छै
ह से जे भऽ जैतै तहन तऽ भैये गेलै तहन से त नइ एतअ ओतअ छै की इस मतलब
कहै छै ओकर सिद्ध्यांत तऽ इएह कहै छै समूह म
सोचै छियै ओइ चीज के अप्लाई त अहाँ तखैन करबै जखन अहाँ बच्चा के पढ़ेबैे तऽ बच चा के ओहेन तरहक के भावना सिखेबै
हमहुँ सब तऽ परीक्षा मे बच्चे छी न
ऐय हे हेय ओत मके की ओ लेवल के छै जहाँ बच्चा के पढ़ेबे नाइन टेन के सिक्स सेवन एट के प्राइमरी लेवल के तऽ बच्चा मे ओहि तरह के भावना सिखबियौ कि दोसर के साथ कट्टर कऽ के नइ मतलब सहयोग के साथ रहैय के छै
कहलौह हे जे इहेय एखन जे बी एड फर्स्ट ईयड एग्जाम देबै त ओहो ओहिके लेल अहाँ पढ़ै छी हम ओते ओहो नइ पढ़लियै हम असाइनमेंट बना लेलियै न
कोन ताबे नहि नहि नहि तहन तऽ उएह एकटा माथा मे क मतलब लिखबै से ओहि लए एकटा मने क ले कि ई एना लिखै के छै
हँ ई तऽ ओ तऽ जखन अथी बनेलियै ने असाइनमेंट तऽ ओ जे लिख खलियै कॉपी तऽ ओहि मे बुझि गेलियै जे केना की क्वेश्चन के करअ के छै
हँ एसाइनमेंटो प्रिविसियरे क्वेश्चन रहै छै त असाइनमेंटो टाइम मे हम की ओते कऽ के लिखलिये केनाहु कऽ क लिख लेलियै एसाइमेंट की
हमहु असाइनमेंट के आहा के अथी स यूट्यूब से लख खलियै गेस पेपर सब किनबो नहि केलियै हम
हमूँ से बी एडो फर्स्ट इयर ले जे छै ने गेस तेस ई सब मे हमहुँ नइ पाइ फालतू के खर्चा केलिए ई सब पाइ फालतू के खर्चा केनाइ भेलै ई सबमे पाइ खर्चा केना फालतू के छै कियाकि ई सब एहन चीज छै जे आगा ई सब नय काज देत एकटा होइ छै न की कि हँ भाई एहि ल किनलहुँ तऽ ई आगहो काज देत ई तऽ डिग्री भेलै त अते तऽ फालतू के तऽ एते तऽ पाइ तऽ छै नइ कि हमनीअर्थक के चीज कीन लियअ आब जखैन यूट्यूब छैहे आ यूट्यूबो सँ हमार गोली चट पट‌ छै हे माने चेट जी पी टी जहन छैे हे तहन कोन काज छै गेस पेपर के तहन कोन काज छै पाई तऽ कुट कुट तऽ नइ कटैय यऽ जेऽ दुकानवला केऽ जा क पाई दऽ देबै गऽ कुटकुट तऽ ककरो नहि कटै छै
वेह छै कते लोकके सेल्फ स्टडी करय के आदत भऽ गेल छै तऽ ओ अपन की नइ छै से बात आ चीटिंग करयके रहै छै तऽ गैस फाड़ि कऽ लऽ जेतै तैँ किनैय छै सी टेट म अथि बी एड मे तऽ चीटिंगो बढ़िआ होइ छै न
सरिआ कऽ एह खुले आम चलै छै चिटिंग नहि चलै छै डकैती चलै छै
हँ डकैती चलै धउर ओमे की डकैत करतै ओतेक ओतेक क्वेश्चन क
नहि नहि तैयो लै छै अरे करै वला कऽ लै छै हम अपन आगुए मे इहै जाय इंटरनल जे एग्जाम जे होइ छै कॉलेज मे हमरा सबके इंटरनलो भेल छलै आगा के लड़का लिखै छलै